नमस्कार अहाँ की हाल चाल छै बना जे कह परब त्योहार तैयरी बहुत उत्साह छै चली रहै छै
नमस्कार हम ठीक छी हँ सचमुच एहि बेर सभ गाममे उत्सव माहौल बहुत नीक लागैत अछि आन लोकसब खुशीसँ तैयारीमे जुटल छथि
हमरा परव त्योहार बहुत प्रिय लागैत अछि कारण एहि अवसर पर परिवार आओर सब सदस्य एक साथ बेसी प्रेम आ अपनापन अनुभूति करैत अछि
बिलकुल सही कहलू त्यौहार केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि समाजमे एकता भाइचारा आ सांस्कृतिक परम्परक रक्षक रक्षा करबाक माध्यम सेहो अछि
अहाँक सभसँ प्रिय त्यौहार कोन अछि जाहिर परति आह हर बर्ष बेसबरी स इंतजार करैत अछि
हमरा छ्ठीपुजा बहुत प्रिय अछि कारण ई श्रद्धा अनुशासन आ प्राकृतिक प्रति सम्मान अनुपम उदाहरण मानल जाइत अछि
छ्ठी पर्व त्यौहार बहुत कठिन होइ अछि मुदा लोक सब अत्यन्त श्रद्धा आऔर भक्ति भाव से सब नियमक पालन करैत अछि
हँ, घरकऽ सफाइसँ लऽ कऽ प्रसाद बनाबैत हइ घरि सभ काज परिवारक सदस्य मिलिजुलि कऽ करैत छथि।
हमरा दीपावलीसे बहुत नीक लागैत अछि। कारण एहि दिन पूरा घर। दीपक रंगगोलीसे सजाओल जाइत अछि।
दीपावली रातिमे प्रकाश उदभन। दृश्य मनके अनिदत करतै। अछि आ। चारुकात, प्रसन्नत वातावरण बनि जाइत अछि।
बच्चा सभ विशेष रूपसे नव कपड़ा पहिरबाक मिठाइ खायबाक और खेल कूद करबाक। लेल उ ओते ही रहैत अछि।
सही बात अछि मुदा पटाखा। चलाबय समक्त, सुरक्षा आ पर्यावरण संरचनाकऽ बात सेहो ध्यानमे रखबाक चाही।
होली का त्यौहार सेहो लोकसभ। बिच मेल मिलप सभ पुरान गिला सिकबा भुलाय अवसर प्रदान करत अछि।
होलीमे लोग रंग अबीर लगाकर गीत गबैत छथि। आ एक दोसराके घर जा कऽ शुभकामना दैत छथि।
ईदक अवसर पर सेहो लोकसभ अफसेमे। गले नीले साथी। सभ मिठासक प्रति स्वरूप सेवाय। बटैत अछि।
वास्तवमे एगो भारत। विविध, त्यौहार सभ धर्म सांस्कृतिक आ पारम्परिक, सुन्दर संगम। प्रस्तुत करैत अछि।
हू त्यौहारक, समयक दूर दराजमे रहनिहार, परिवारक सदस्य सेहो अपन घर आसरित कऽ सभसँ भेट करत। अछि।
एहि कारण त्यौहार, पारिवारिक सम्बन्धके मजबूत कारकवा आ अपनापन बुढ़ापिया। विशेष अवसर मानल जाइत अछि।
हमरा लागैत अछि। जे आधुनिक जीवनक ववसतम। सेहो परम्पराक समनमे खराब अत्यधिक अवशा छै।
निश्चित रूपसँ ज हम अपन संस्कृति आ पर्व त्यौहारसँ जुड़ल रहब। तऽ आगामी पीढ़ी सेहो एकरा महत्व बुझि सकत।
विद्यालयमे सेहो बच्चा सभके विभिन्न त्यौहार इतिहासके महत्वपूर्ण विषयमे जानकारी देबाक चाही।
एहन शिक्षासँ बच्चासभ हमे सहिणुता सम्मान आ राजकीय। एकताक भावना विकसित होइत अछि
त्यौहार केवल छुट्टी बितब दिन नह नाहि बल्कि जीवन सकारात्मकता आ नाव ऊर्जा भरवाक अवसर सेहो अछि
बिलकुल त्योहार लोकसभ चेहरापर मुस्कान अनेत अछि आ समाज मे प्रेम आ सद्भावनाक सन्देह फैलाबैत अछि
चलू मित्र हमसभ संकल्प करए छिये प्रत्येक वर्ष प्रेम सम्मान ओ जिम्मेदारी सँ मनायब आ आनन्द बाँटब
हँ मित्र जाँ हमसभ अपन सभ्यता संस्कृति धरोहरोक सम्मान करैत रहब त समाज मे प्रेम एकता आ आपसी सद्भाव सदिखन बनल रहत
त्यौहार असली उद्देश्य केवल उत्साह मानवीय नहि बल्कि जरूरमंत लगभग सहायता कर कर मानवता सन्दिगध हे लाभो सेहो अछि
अहाँ बात सुनहक बहुत प्रसन्नता भेलै आब हमसभ अपन मित्र आ परिवारक लोकसभ के सेहो जिम्मेदारीपूर्वक त्यौहार मनायब बल लेल प्रेरित करब
अवश्य मित्र चाहू आब हमसब आगामी पर्व तर अनुशासन सखुशल स करी आ सबके हृदय सँ करना दे हमरा आशा अछि जे भविष्य सेहो हमसब अपन सब पर्व त्यौहार परम्परा आ संस्कृत मूल के जतन से बचा क रखब
त्यौहारक असली उद्देश्य केवल उत्सव मनाही नहि बल्कि जरूरतमन्द लोक सब सहायता क मानवकता सन्देह फैलायब सेहो अछि
कहाँ बात सुनी बहुत पर्सनल भेल वित हमरा लेत आ छी जे अनु आधुनिक जीवन वास्तव सेहो पारम्परिक सम्मान कर मत्य आवश्यक अछि
अवश्य चाहलू अब हमसभ आगामी पर्वत त्यारी उत्सव अनुशासन आ कुशिंग शंकरी आ समभगे हार्दिक शुभकामनाय दी
हूंम्म
इदक अवसर पर सेहो सभी लोग आपस मे गले मिलल ओर वास्तवमे भारत विधि त्यौहार धर्म संस्कृति परम्परा सुन्दर स ब ब के करत अछि
बच्चा विशेष रूप सँ नव कपड़ा परिवाहक मिठास खायबाक आ खेलकूद करबाक लेल उत्साहित रहैत छथि
हँ सही बात अछि निजा फटाका चला सही सुर्षा पर्यावरण संरचण बात सेहो ध्यान राखब सुरक्षा बारी ओ अछी ओ पटाका जला बातो सही अछी ध्यान रखब चाही त्यौहार बच्चा सब विशेद रूप से अ मिठाइ खायब ओर खेल कूद करब ध्यान रखा चाही अछि
सही बात अछि होली की त्यौहार सेहो लोक सभ बच्ची प्रेम मेन मिलाप आ पुरान गिला सिखबा भुलायत अवसर प्रनाम करैत अछि